हेलो
की करै छै दोस्त
उने दोस्त बैठी छी
बजेबहि का हाल चाल बा
हाल चाल ठिके बा दोस्त
घर परिवारके
घरो परिवार थिके बा
त
तो बताए तहाँ ति
हम झारखण्ड से ही
अच्छा अच्छा हम बिहार जनसँ हीया
यार जय सिया राम
हूँ
त बिहार मे तऽ अी बड़ी कांड हो छै ओ छै
अरे चाँदे होत रहलै बिहार शहरे ज जो राज्यभन ओ चाँदे त नाम बा एक बिहा सुनले हई ना एद एक बिहारी सब बिहारी वही बा
सुनली कि पुल टुट गेलक,
अरे य यहाँ रोज पुल टुटै लै लोज नया नया पुल टूट जाइ लई एन्ने।
का करबा सब नेता लोग घुसखोर होअ अथि ना।
हेरे हता देते त, ऊपर लेते नीचा इतै लेट चपरासी साला दोसर दे देलैन हँ।
ह यही त दिक्कत बा यहाँके समाजिक त त त तत् बोलते है सब वहीइतै लेट चपरासी साला दोसर दे देलैन हँ। राजनैतिक हो गेलक हा सरकारी कर्मचारी हो गेलक हा
वही तऽ बतबा बा
अभी देखा बिना मतलब बिना मतलब के खान सरके ऊपर केस करि देलथिन सब ईस का बा राजनीतीके ने बा आउ का बाइतै लेट चपरासी साला दोसर दे देलैन हँ।
हँ ईसभ तऽ राजनीतिए बा आउ बताई सब थिके बा
हँ सब ठीके बा
खाना पीना था लेलहि
नाही खाना पीना ना खैले छी अभी बनाबै छै
बनाबै छे बनाबै ला खा ला बहुत अच्छा बात बा लेकिन ए बर्तन धोबे ला बा नइतै लेट चपरासी साला दोसर दे देलैन हँ।
आ तऽ कष्ट बात कष्ट बा लेकिन कष्ट छै
न रास्ते तऽ बहुलबा का बताईन बिहार के त बात बारी पुल चोरी होइला तोरो झारखंड मे सब मैया समान बरबा इ झारखंड सरकार स्कॉलरशिप देबत नए ई छात्रवृ्ति दैबत नहि बा लेकिन त भविष्य डुबोल बा तोरो झारखंड त ओयसने बा तोन सा तोहर झारखंड सही बा
अह हमर झारखण्ड में सारा नेते चोर बनत हन पब्लिक त सही बड़ान लेकिन नेत अरे चौराथन
नहि तऽ हमर हमर बिहारमे पता बिहारोमे पब्लिक सहिए होै हन लेकिन तऽ बिहारमे थोड़ा सा ई बात तऽ रो बोलाब राज्य तऽ यहाँ एक से बढ़ कर एक ई धुंडा पावल जातन आ सब बच्चा बच्चा चोर यहा पे तो चोरी चला तो पुल चोरी चलो बापरे हि- हि एह तो चोरी चललोत बा
का करबह इसभ सभ असामाजिक तत्वा तन
यहा पे पता ह पता बा हल ले गुंडा बनलेबा इने जे पढ़ त अच्छा बने नइत बोलने त सहिए बासेेे बीस साल पढ़ली आठ दस नौ ऐं थाना पे खाना पीना स्लीपिंग शिड्यूल तऽ मतलब तऽ चलिए जेतबह आठ दस हजार लए दोस्तीयारी छुटिए गेलए
हँ
कोना दोसर के काम कतसे दियै हमरा तऽ आब छोड़बो हम ई सब काम बस दू तीन महिना आ जमा वला आबि जाय छौ अदस भर आ रस्तोमे
आ जा फिर रात पची आज काम करल हवा तो यहाँ ब्लिंकेट पीकरमे हवा पन्द्रह पान तँ डेढ़ सौ रुपैआ पर घण्टवा पेआउट करतबा
हँ
तऽ दिन भरिमे पाँचो घंटा काम करला तऽ डेढ़ सेंटू पाँच करला कितना होइ छै
वही बोलत हिया आ जाइब मतलब अ तु क सितम्बर मतलब अगस्त मे जमवा खत्म हो जाइ सेमेस्टर तऽ तऽ सितम्बर अक्टूबर ले आइ जेबइ चेत
अच्छा वाह आबह
ह आब बताय दोस्त पढ़ाई लिखाई तऽ बढियां चलिते होइ तोहर आ जबपर तऽ अहाँ व्यस्त रहले बारय
जाॅब अब अभी हम न देखले रहि हम सोचैत हम खुदे सोचैत हीं बिल्किंट पर करब ज्वाइन करलीं आराम से आराम से आराम से बैठल वाला जॉब बा पैसा कोई भी मिली कोई दिक्कत ना रहय छै
हँ तऽ तू ज्वाइन करबोहो तऽ हमरो करवाए दिअ
टाइम पर पाँच घंटा करब रोज ड्यूटी आराम से अगर डेढ़ सए रुपया मिली तऽ पर घण्टा
हुं
अरे पर घण्टा डेढ़ सौ रुपया न मिली सौ रुपया मिली तऽ बहुत बा
हा ऊ तऽ बा
आठ घण्टा कर ली तऽ मतलब समझमे आइल छै आठ सौ रुपया बनी
तरे हम तुम्हारे पाछे छे ने तरब नदते छें से छे कितना होलइ तीनौ सौ रुपैया होलै दिन पे ऐं नौ सौ रुपया त आ ई तीस दिन करब जॉब संडे हू कऽ करब संडे के छुट्टी नहि होला
न न ई सबमे छुट्टी न
हँ तऽ न तीस हेतै सत्ताइस सत्ताइस मे सात हजार रुपया खाय पिऐ तऽ बीस हजार रुपया बचि ने जी अई सताइस मान ने हटाव न सताइस स पच्चीसे बीसे मानअ् बीस मे दस उड़ाही रूम रेन्ट थाना पीना आर जे धूमे उमे ते उसमे दस हजार रुपैआ तऽ हर महीना बचबे ने तरी दस हजार रुपैया में तऽ फी भरा ह ने
दस हजारमे कॉलेज दसे हजार कैसे बचे देब तु मान ल कि नौ सौ रुपया पर डे कमाइ त बढ़ाह तऽ नओ सए इन्टू तीस कितना हुआ रिसभ
सताइस हम बीसे मनली बीसे मनली दस हम उड़ा देब हम थाय पीये मे घूमे फिरे में
तू बीस काहे मेनत बड़ा तू तू तू माना दस रखा त ठीक आओर का बोलत त बोला छा कि छे हजार सत्रह हजार रुपआ घरे भेज देै छै दस हजार रुपैआ स्कॉलरशिप साठ हजार रुपए घरे बाला रे स्कॉलरशिप देलकै अं अं कॉलेज के फी भरक छै
हूं
सात हजार रुपआ घरमे हेल्प कर दै छै तब ओ बची न पैसा
हूं आ घर वला पैसा मांगल नहि हमरा से हमरा बस वही बा कॉलेज वाला फी अपन पैसा से त भऽ जेतै न बहुत मतलब हम इने चालु भऽ जाइत तऽ ई न होइ उ मतलब एगो बोझ बोझ होला न हट जाइ
ओ सब वही सोचाता हमरा पढ़ाई टाइम एह लेकिन सही टाइम पर सोचे पे तबे दिमाग कामो करय छै
हँ तऽ हमहूँ सोचले ही सेमेस्टर जे मोबाइल दे लेब न छ महीना हमरा पास टाइम रही न छ महीना ओहिसु कॉलेज हमरो ओहिसने बा छ महीना पिटरवा वला जॉब तू लगा देबह दस हम एन लेै आ दस हजारमे तऽ एक महीना रहिए था लेब
दस हजार बड़ी ज्यादे बोल देला आरामसे कमेमे रहले बा शेयरिंग मे रहबा तऽ कमे मे रह लेब लेकिन अकेले रहबा तऽ बड़ी महंगा पड़त बा
शेयरिंग मे रूम दिलवा दिय तऽ वैसेही दस हजार आ रूपा लेत आइब दस हजार मे एक महीना तऽ खतम होेई जाय एक महीना मे फिर पीछे वला जॉब मिल जाइ
काम वाम कर स्टार्ट कर देबो तऽ हम भी रहल बा मेसवेस ज्वाइन कर लेब खाना वाना अपने से बनाय वाला छोड़ देब अच्छा मेज देख के टफिन वाला एकदम ज्वइन कर लेबै टिफिन उफिन मे लााक के देबे
ताकि हमरा पि यहाँ पे मन नहि लगत होअ हो तहिले पड़िल वा तोइ नहि नहि बा
उतवाय हमे तऽ समझेमे नहि छै कि कैसे काम करली छै कि इतना कम बनत च
हां
मामला केँ अगर उनि सात दिन छ तारीख वालाकेँ सात गो कॉल दिखाई छैक
हँ हँ
ओकर अगर बनल होइत तबो सात सए रुपैआ बनै लए चाहै छै तऽ बनत बा हमर चारे सए रुपैआ तोहार तीने सए बनता कमो हमरा समझमे नहिखे आयल छैक।
समुआर तू सोनुआ से पूछ ने तैसे होइ समुआ
कम बोललक तो जो होइ से बनते कर कर न तो कै करबौ
हँ ओ तऽ बतबा हए बा
ह
आउर बताइँ
तू खाना खा लेलह
नहि अभी तऽ हमहूँ थान नहि छलिय ह
कहैे हमरा तऽ बनाय लए पड़ै तोरा
अरे हमरा थाकके मन नहि ह हम आ ड्यूटी नहि द रहली एगो मामा सलाह लेल रहथि ऋ तु लइटी आइमे नाम ल लिखबा चलली आ भैया दडाद देलन
हूँ
ऐसे तैसे चले जाइए ओ हो जाइ अब हमरा मतलब अच्छा नहि लत हम जब भैया तऽ बोले रही थोड़ा सा लेट होय हमरो हमहूँ सॉरी बोलली त कि भैया थोड़ा सा लेटोलते हमरो तीन बजे नामे ल हमे दू अढ़ाइ हम सोचे दू अढ़ाइ बजिे तऽ तब तीन घंटा लगत त हम डूटी जाउ तीन चारि घण्टा ला चार बजे छुट्टी हो जाला तऽ आराम से इतने मारलोथे। होते मे भैया तऽमे सु देली भैया के मसेजबा नहि देखली बहुत बोललन। आ बोलय त पैसा तऽ म ब तऽ बोल सहीला पड़ी
सहल हपड़ा न सही बात तऽ कुछ शुभकामना होइ
आ जो आदमी भरोसा रह त लयले बड़ा होता तऽ हम तूछ बोले तोतली
हूॅं
आ बताइ सब ठीके बानू
हँ सब ठीके बात का करि।
तऽ अभी देख हमरो लड़ा पीचर उचर मे तनी सताइस नइ बीसो मिली तऽ हमर दस बच्चीइये जाइ दस उड़ा मतलब उड़ाइतऽ आप नहि खााय पियए मे रखब किछ पैसा बची त घरो पे आइ
हँ वही सोचती हम भी वही सोचती कि ज्वाइन वाइन ओकरेमे करब काम बा हमरो पैसा के अभी
पैसा रहय मालिक सबके तामबा समझल एगो पैसे वा सबके काम बा
अ यो कमा के रख देय छिये सोचत छिये पैसा अच्छा खासा अइ देखत हिये पैसो एकदम मरल नहि रहै छै चल बढ़िया छै अब का करबा
ठिके बा
ठीके बा
ठीक